हेलो
हेलो हँ बजहि
गौरा
हँ गोर लागै छै
गोर लागै छै गौरी दीदी
ठीक छी अहाँ माताराम स माताराम स ज्ञानक प्राप्ति नहि लेल करू
अरे हमरा लि वो के नहि है
हँ नहि तऽ अूँ जड़ बुद्धि भऽ जायब हिनका जेना
ओ तऽ भए गेल आधक
ताहि दुआरे ई जे पढ़ाबै तऽ नहि ई जे पढ़ाबै तऽ नहि पढ़ी क्यकि खाली बुद्धि के विनाश हो सकीएै
हूँ देखिमे की की कह छै
बाद मे नहि बतैयौ नहि तऽ खा जेतै हमरो बुद्धि के सर्वनास को देने है
ह अहाँ फेरा मे परलौ तै
हूँ जे जे बुच्चीके फेराम पड़लै सभक बुद्धिके सर्वनाश भेले छै ओर अहाँ तऽ ओतहि रहै छी
बुझू हमर केहन सर्वनाश भेल हैत
एहि शनिदेवके प्रकोपसँ केओ नहि बचि सकैए
अहाँकेँ के कोरू तेल भेटत कपारपर ढालि दैत करियौ तखने एकर प्रकोपसँ कनि मनी शान्ति भेट सकैए
ओ छैहे एखन घरमे
हँ तऽ कनी दो दूगो कपार पर तीसी तीसी होइ छै तिल होइ छै जे होइ छै ओ ढारि कऽ कनि कपाड़पर कनि करू तेल ढारि देबै ओ जोर से कहबै जय शनिदेव
ह
ओना पहिल एहन शनिदेव देखलियनि जे घरमे कपड़ा धइ छै
ई शनिदव किछो नहि बुझइ छै
वएह तऽ कलजुगी शनिदेव छियै ने
ह
शनिदेव किछु बाजि के नहि रहल छै
शनिदेव अपन कार्य में व्यस्त छै
आब कपड़ा धोइऽ फ्रीतै तऽ फेर खाना बनेतै
आओर
एक बर कहियौ शनि महाराज
तची एमे हमरा एकटा चीज नहि समझ आबि रहल है
की
अङ आदमी मतलब लाइक लड़का भेले तऽ लड़की देखाई छी
अरे मूर्ख छै सबटा छोड़ू ने देखबे नहि करू
नहि बाजू नहि बाजू
ओह तऽ तै तऽ कहली कि देख
किछु बाजियो नहि सकै छी
उएह तऽ दिक्कत छै एहिसँ बढ़िआँ शनिदेवके टॉपिकपर बात करू
शनिदेव की कहू शनिदेव हमरो आइ
बताउ आबै वला छै आबे वालला छै मंगल के दशा हमसभ शनि दशा बारेमे बात कऽ रहल छी काल्हि मङ्गलवार छै
हमरा पास है मे शनी देव एक एक बात करा
दिऔ दिऔ
ह शनिद प्रीमान शनिदव लीजए अपने कानमे
जय शनिदेव
जस
की शनि महाराज की हाल छै
यौ शनिचर
हूँ
ग्रुपमे एगो नहि छोड़त ग्रुपवला बात नहि करबै
हम कहि रहल छीिय लेकिन ओ केओ नहि उठबैत छै
नहि उठबै छै ने मादर चोद सब छै एतऽ
ओ न
अरे हमरा लागै अथी छै सभ फ्रॉड छै ओतऽ केओ ककरो सहायता नहि करय चाहै छै जिन्दगीमे
हू
ओस अपना खानदानेके जोड़ि देने हेतै पाँच पाँच अथीके पाँच पाँच कोन बाके
ज देना किया सुने छै गप किया हम बात
कोनो बात नहि गौरी सुनू शनिदेवके ने सुनी हँ जहाँ कि शनिदेव किछु बाजय एकलोट वएह कह जहाँ किछु बाजे की एक लोटा कपार पर तेल ढार दी सढ़ दू बजत
लेसपील तिल कह छी ओ आ
तिल तीसी जे होइ छै
हँ टीसी टीसी
सीधा कपार पर ढेर के बस
आब उहे करबै
ओम शनि देेव स्वहा
आ बुहे करै पड़त
ह शनिदेवके भैसो के और शनिदेव के हाथो पैर बहुत चलै छै
ए बहुत बहुत एतेक पता ह एते केकरो नहि चलैत हेतै शनिदेव के जुबनो बहुत चलै छै
हँ लोल ओहिमे तऽ कोनो तोर नहि छै लोल होम चल दूए गोटागे देखने लोल चलैत हम दुए गोटाकेँ देखलियै एगो शनि एगो शनिदेवके दोसर सुर्पनखाके
तीन गो के एकटा शनिदेव सुर्पनखा आऔर बकरीे के हर टाइम चरित रहै छै
ह कचर काचर कचर काचर कचर कचर
घर घर चर चर
इहो ठीक कहै हमरा मुँहो एकर बकरिए जेना लागै छलए
ओ की कहू भगवाने ओहन बना कऽ देलकै ये
ओ तऽ छैह सनि देखो मुँह देख ने बकरी केजेना लागैत हेतौ
ए बकरी नहि बकरी जेना न विलाइ जेना
नहि बिलाइ
खसी जे ने खसी जे
दूरे सताली दअ
शनि देव के मुँह फुलैत हेतै
हमरे तऽ एक कप फूले छै
हूँ ओ तऽ छैही है
ह सी ब नहि कीर गीट छै ने
शनिदेव को आओर क्या घंटा लगतै अथी करेमे
अरे पता नहि देखियौ
क्य जोना कपड़ा धोइ छै
रो हमरा ओते आम नहि खेतौ चल तऽ दर्द करै चारि मिनट आर हमरा अत दुख होय बात स
आँ आँख नहि दुखाइ हेत‌उ दाँत दुखाइ देतौ
आ हाथनय दुखाइ छै दाँत दुखइ छै त ह
से आंत किया दुखाइ छौ
जगन जग सु त
अ गोरी पूछे ने हत किया दुखाय छै ऐ गौरी गौरी पूछि ने आँख किया दुखाइ छै
ओर बूू कहै छै कि आब कि दुखै छउ आओर तऽ होइ छै नहि फर नहि कह
अ चर्चा नहि किए गंदाबातसब छै
एके च लब दसटा ब बहुतिया ॉकटर चलू कोनो बात नहि मिनट ओर चलु चुप चुप चुप चुप ईशनी देव गानो बड् गाबै छथिन
ह लता मंगेशकर वला सबटा लता नहि नहि कहै कहै ते छी लता मंगेशकर मरि गेलै एकरा छोड़ि गेलै
अ न प छै पगल छै बग तू पग नहि लगै बोलि रहै लता मंगेश मंगेशकर मरि गेलै कर
एना नै एना नै एना नै एना न लता मंगेशकर मरि गेले एकरा छुटि गेले
ल तऽ मंगेस कर मर गेल तरा छै भी
अवन्ती हम तऽकहियो ट्रेनमे गेल कर पत्थर लऽ केऽ
मम्मी देखो क्या बोल रहे हैं हो कह छै उहर मौसम केहन छै पानि होइ छै पानि होइ छै उम्हर
नहि काल्सँ नहि भेलै अपन काल्सँ नहि भेल अपन
ओ
शनिदेवके कही कृपा दृष्टि एम्हर कृपा दृष्टि एकबर कहींशनि देबके एम्हर बरसात एतै तऽकी पता बरसात भऽ जाय
शनिदेव कनी अपन कृपा दृष्टि बसा दिऔ लेकिन ओ तऽ इन्द्रदेव करै छथिन तऽ शनिदेव के किया कहियए
प्रकोप
ह
इन्द्रदेवके प्रकोप थोड़ी होइ छै इन्द्रदेवके होइ छै कृपा शनिदेवके होइ छै प्रकोप
ह एक मिनट आर
अच्छा बारह मिनटके बकचूदी होइ छै कि तेरह मिनटके
पता नहि
छोड़ुसरी
त